हँ अहाँ बीजी भल गैल छली फ्री छियै अखिन
हँ फ्री छियै
की सब भऽ रहल छै
बैठल छलीये पंखा के नीचे
ओ तब कहू न के सब छथिन अहाँके परिवार मे
हँ हमरा परिवार मे बड लोग हइ बड लोग भा पापा हथिन चार भाय सब साथी रहै छियै
अच्छा और के के छथिन चाइर गो चाची हैत नइ एगो तऽ मम्मी होयत तीन गो चाची होयत
हँ चार गो सभ मिला केऽ चार आदमी उऽ भेल छलै भाय सभ हइ बड़का पपा तीन गो बेटा
हु
आ छोटका पपा के एगो हुनकासँ नचे एगो आ हमरा पपाके दू गो बेटा तऽ बड़का पपाके तीनो बेटाके बेटिके बेटाके बियाह भ भैय भऽ गेल हइ
हुनका बेटियो छथिन बड़का पपा के
हँ एगो बेटियो छथिन हुनकर बेटीे कऽ बियाह भए गेले हुनकर बेटी के भी बेटी के बियाह भए गेले
बड्ड जल्दी जल्दी सबके बिआह भगेल
हँ बियाह भऽ गेल समय पर होय गेलै तऽ उहो ठीके भेलै दिन जमाना तऽ जनबे छियै कते खराब हइ त भय गेलै बियाह आ से भाय भतीजा भेले हुनकरा नीचे हथिन चचा हुनकरो बेटाके विियाह भए गेलै हुनकरो पोता छलै हुनकर नीचे हथिन हुनकरो बेटाके बियाह भए गेलै हुनकरो पोता छलै हमरो एक भायके बियाह भऽ गेलै हमरो एक भतीजा छलै आओर बहिन सार पन्द्रह बारह बहिन भेलीस सब मिला कए
हँ ठीके है य जरो जमाना तऽ लोकोग देखते कि ने
हँ
एते परिवार छै तऽ रोज महने महिने बर्थडे अबे है कि दूधू म अपन सबकें जन्मदिन मनेलिय
महिने महिने बर्थ डे है महिने महिने मैरेज डे है
तऽ बड भोज भात खााय ले मिलै हयत
हँ परेशानिओ बड्ड ने भएि गेलै
ओ छोड़ू ने कनिक करैके पड़े हइ लेकिन खायइके तऽ मिल है की नै मतलब
हँ तऽ नहि ई एतेक परिवार छलै जे एक आदमी य दू आदमी के नहि बोलै ओ दिन नहि जनै छियै ककरो गर्मीमे पड़ी हइ ककरो ठंढामे पड़ी हइ गर्मीमे तऽ बड़ परेशानी हो जाइ हइ
हँ ह पेनो ओढ़े मे परेशानी भऽ जाइ है कि ने
हँ पेनो आरो नहि पाइ आ पता नहि की चलियै जेहि दिन बर्थडे आर होय मैरेज डे आर होय बड्ड गर्मी बड गर्मी लगे लगे हइ
ओ तऽ एतेक लोक हएत तऽ सभके गर्मिएमे थोड़ी होइ हएत किछु लोककेँ ठण्डोमे होएत
हँ किछु लोकके ठण्डोमे आयत लेकिन किछु लोकके कए कहू दू चार लोकके हइ बाँकी सभ लोकके गर्मिएमे है एक महीनामे तऽ तीन गो चारि गो हो जाइ है
अहूँके तऽ हमरा बुझाइय गर्मीएमे छै
हँ हमरो गर्मिएमे छलै
आ ई तऽ पेन ओढ़ि कऽ तैयार सैयार होयमे तऽ बड गर्मी लगैत हैत केकु काटेमे
इएहे तऽ कहली ने कि ओ दिन तऽ आर आओर गरमी लागत बुझाइत की कहाँ सारा के गर्मी आ सारा दिन के गर्मी आ जे पड़ रहल है आब देखियौ ने यह महिनामे शुरू होते उन्नीस तारीख के होते एगो बड़की भौजइ के बाइस तारीख के होते एगो बहिन के ओहि दिन एगो बहिन हमर सब के बर्थडे भी पड़े है बाइसे तारीख के
हँ ओ तब आब बर्डे अहाँके लगीचा गेल हाय
हँ
तऽ की की करैके प्रोग्राम सोचने छियै बर्थडेमे
बर्थडेमे की की प्रोग्राम करियै देखिये ने गर्मी है तऽ सब तऽ परिवार आरके साथे होइ है अभी आयल छलियै गावमेमे
हँ
गाममे छलियै तऽ देखियौ पर्यावर आरके साथे अथ त ओ दिन तऽ पड़े हइ शायद सोम आर तऽ मस आर भी बन सकेै हे आ ने इहो दिक्कत है ने कुछु आ खाइ हे कछु नहि खाय हय मांस आर
हँ कोनो कोनो हँ आदमी नहि खाइ है तऽ ओकरा लय अलग से कछ शाकाहारी बनबय पड़ि जाय
हँ तऽ ओहो लेल गर्मीमे तऽ सभ परेशानी बढ़ जाइ हइ
एना तऽ बुझै छियै खीर पूरी सब्जी खीर भोजन ईसभ जे बनाउ ऐसे नीक हे कि माास मान्छ बना दियो चावल बना दू सलाद राख दू सब लोग खााय वला तऽ बड प्रेम से खा ले हइ
की बजलिए हेलो हेलो
नहि जाइ ह आवाज
आब आब ओइ की बजलियै अहाँ
बलिहँ आजकल ज्याददा जे लोको होइ जादा जे लोग होइ छै से माउसँ माछ के प्रेमी होइ छै तऽ उएह कहै छी कि आजकल जे है कि माउंस मान्छ छी सब बना दू भात चावल बना दू सलाद काट ई सब दे दियऔ तऽ खाय वाल बहुत प्रेम सब खा लय हइ
हँ प्रेम से खाले हे भोज आर मे भी इहे सब बहुत लोको तऽ अ इहे सब भोज करे हे जे बड़ परेशानी शाकाहारी भोज करे मे तऽ जानै छै ने कते परेशानी हे पुलाव बनाओ तन्दूरी रोटी की बनाओ पूरी
अहाँ शाकारीमे देखियौ एगो सब्जी नहि दऽ सकैत छीखिन कम से कम दूगो सब्जी एगो दूगो चट तनि अहाँ के राखऽ पड़त तब जे हैस कि खीर बनेबै पूरी बनेबै
हँ ओह आ रह हँ हँ आँ तऽ गर्मीके दिन तऽ ठीके कहलियै रह तऽ सकेरियोसँ बनाइयहौ ने तऽ सभ आ त लेट हो जाइ हइ तऽ खराब आर होयके भी डर रहै हइ
हँ यह सेहो होइ ह गर्मी के दिनमे बड सोचऽ समझय पड़ै हइ सभ चीजके
हँ अब देखियौ कि पलान होइ है कि माँ स आर बनते कि ये बनते परिवार आर
नीक दिन पड़ै हइ तऽ अहाँ मासे माछ बना ले ओ
हँ ठीक है वह कह य ह कि हम तऽ कहबै जे खेबै से बनवा दी हँ
अच्छा माछ माउस सबलोग बड प्रेमसँ खाइ बुझलिया
हँ
इह की गर्मी मे कनी बनबे होते एते परिवार मे लोग छथि थिन सभलोग मिल कऽ बना लेथिन कनी कनी सभ आदमी काम कऽ लेथिन
हँसी तऽ है सब लोग मिलके करे करै हे
हमरा बजेबै तऽ ई थोड़ी है कि हम खाली आबि कऽ खेबै हमूँ किछ ने कुछ कराइए
हँ तऽ सब लोग आब तऽऽ कछु ने कुछ करै क कोइ कुछो करा देल कोइ स छौ करा द करा देेश तऽ मिलजुल क बना देब छै
हँ तऽ ओ त नहि बुझाइ है कामो भऽ जाए हए बुझेब न
हँ ह हो जाए है बातो करे आ सबलोग रह तऽ ब मोन न लाग आ
हँ तऽ एकरे प्रोग्राम रखू ने जब नीको दिन पड़े हे तऽ प्रोग्राम राखू
हँ हँ हँ ह इहे रहतै अहाँ त तऽ होइ गेलै बात कि अहाँ कि कहबी आर लोकसँ पूछि लेब केे प्रोग्राम हमहु सोचे छी ठीक है रखबए
एक गीनो चुनल लोग नहि खेथिन हुनक ल शाकाहारी कम बनबैमे ए कथी अय तनी मनी कम बनि जेतै।
मिलजुलके रहै
मिठाय उठाय के व्यवस्था क देबै।
हँ हँ हँ ओहे हमहूँ सोचै छियै।
अस साल भर के दिन छियै एके बेर अ साल भर मे अबय हय कि ने।
के कहलि?
कहलियै साल भर के दिन छियै कि ने एक बेर सालमे आदमी बर्थडे मनबै तऽ कनि ढङ्गसँ मनेतै कि ने। आब तऽ फैशन चलि गेल है कि बुझलियै सभ आदमी चलि जाइ हय रेस्टुरेंट मे होटल मे।
ओ तऽ है हीं कि चल जाय है परिवार आर में जे रहे है इहे सबमे फर फोटो
जाउ क पापा ब हमर पापा बजबै छथिन कििया नहि कििया हम करै छी अहाँके पूछि ले छियै तऽ क
ठीक ठीक हय ठीक हय।